अ
जी नमस्कार
आओर बतै छी ने अहाँके समाचार सब नीक छि
हँ यहाँ के सब समाचार नीक छीय अहाँके कह छी अहाँके समाचार सब नीक छै
ह्म हमूँ सब नीक छीय
खाना उनाहाँके खा लेले छिय
हँ खा लेल छी अहाँ के खा लेल
हँ हम खा लेे छी ऐसे क की खैले छै अहाँ क
हम तऽ खेलिय हे चावल दाल सब्ज पापड़ दी रही सला
अहाँ के तऽ बड़ा नीक नीक चीज खााय छिय
अहाँ जे कि छलेलियै य
इों के खैले छी पापड़ तिलौरी अचार सा भात रोटी चटन दाल दाल मखनी खैले छियै इहे सब खैले छ
हूं आहा के बहुत नीक खाना खलिय
ह हम नीक खाना खैले छी आओर कहै छै ने अहाँके कह अथ सुनले छै अहाँके तै के बगीचा छिय लीची उची क
आम के बगीचा छै लीसी के न छ आम के बगीचा मे आम मे लगले छै दालम किसिमभोग मालद बीच उक इहे सब लगेले छै जड़त
बाह अहाँ के तऽ बड़ा नीक नीक आम लगेले छिय
ह अहाँके बगीच न छियै
ह छियै ने इहाँ तऽ बगीच रोपले छियै मालदी किष्नभोग जारदा बीजज बहुत किसिम किसिम के आम रोपले छै लेकि ओ म सभ क ने बहुत ऐसे नाम न पात छ हम जितना यैद छी उतना बताबै छी मालदेव किष्नभोग जारदा बीजु क आओरो दशहरा आम उगल छियै कोलपता आम उगल छिय ओर गोलकाम कर ई जे बड़ किसम किम हइ लिन नहि बिना पा चलै छै
हूँ ओर बतै छी ने अहाँके मौसम कैसे छीै
यहाँ के तऽ मौसम बड़ा रौदा पड़े छै यहा अहे कहे छ अहाँके कैसन मौसम छीयै
ह इधर भी बहुत रह गेल छ
इतना रौदा पड़ै छै ना अहाँ सब का कहै छियै रौदा रौदा हो जाइ छी पुरा दे
कल तऽ पूरा हालत खराब कऽ दिय छै पूरा पसीना से देह भऽ जाइ छ
जी अहाँके ठीक बोलै छियै पूरा रौदा से ऐन देह है के पस एना कर देबे छिय
ह् आ कतै छै न अब दै छै कहै छै अहाँके खाना पीना बनावे अवय छै
हँ यहाँ के तऽ खाना पीना सब बनाबे आ जाय छी अहाँ के खाना पीना आ जाइ छ
हू आ जाइ छ
ऐसे अहाँ की की बना लेबै छ
हम बना लै छी चावल दाल सब्ज
बा अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज बना लेबे छिय
मीट मछली भी बना लेबे छी सब्जी में हर तरह के सब्जी बना लेवे छ
ह बस अपन अमे याद आइ छिय छिय न कहबहु अपन जरूररी पड़ै छै तऽ खा लेबै छी बना उना क
अहाँके बनायबइ
हूँ की कहै छै अहाँक हम बना लेबे छियै दाल भातरहि क सब्जी रोट चावल मटन चावल खस्सी के मीट बना लेबै छै मुर्गा के मी बना लेबे छीिय अंडा बिरियान बना लेबे छीिय अंडा चावल बना लेबे छियै ओरो दालि भात ई सब बना लेवे छी नीक नीक चीज आलू के कचरीी बना लेवे छ तरुआ बना लेबे छ अहां के कहे छीियै ने अहाँ की की बना लेबे छीयै
ह बतेलियै ने अहाँक
मने सबसे नीक खाना मे कोन अहाँ के लागै छिय
सबसे नीक खाना लगै छी सादा खान चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरीी सला आम के अचा यिहे सब बहुत नीक लागै छ
बाह अहाँके तो बड़ा लजीज खाननाा खाइ छी नीक न
ह
ऐसे अहाँके सुन मे अबै छै माँसाहारी मे सबसँ नीक अहाँक चिकन लागै छियै ऐ सही बात छैय का
हू ई बहुत नीक लागै छ
ह एतना नीक लागै छै अहाँक
आ
वाह अहाँके तऽ कथिी कहै छियै न अहाँके नया कपड़ा किन ले छियै न
हूँ
कितना मे देले छै अहाँक
देले छियै चार सए रुपआ मेँ
एगो बात कहै छै ई एगो म लै के इ क उमे किीने छी पकड़ी देल मल उ मे किीने छी शर्ट पेंट किीने छ कभी पं्रह सए ले लेवे छै कभी एकावन हजार ले लेव छै कभी दू दू हजार ले लेवे छ आइ हइ केना कहा कथिी कह कल्याणपुर गेल छियै ठीक छै शादी म एगो इतना अच्छा पांट किनले छियै ने साढ़े चारे सए में देले छ हम सोचे छीयै से कबो पैंट किनेय के छियै ने त उ से कीनै छीयै कियाकि बड़ी नीक नी गैर देबै क
ह पकड़ैत धान मे तऽ बहुत लूटे छै मॉन मे त कपड़ा खोदबै ने अिय दू सए के कपड़
ए सी ह एसी के हवा खिया देवे छी ओहि पैसा लूट लेबे छिय
हू पकी जाल मे एगो जींस हम खरीदे गेल छी त आठ सौ नौ सौ मे बताउ छ
लाजो लागै छै नहिो देबै छी ने मन खदबे छी त तरा लाजो लागे छै त खरीदे के पड़े छ
एगो शर्ट बताबै छी सात सौ आठ सौ क
आ ओहिमे एगो रुपैआ ने कम करै छियै मॉल के फिक्स प्राइस कहै छियै आ ओहिसँ ओहो रहले बड़ी नीक ए दोकान छै लेकि हइ न ओहिमे सँ मोल भाव के सिस्टम छिय
ह सी कहै छै के हम तऽ कपड़े न खोजे छी हम जाइ छ निनानबे बजार मे आ पांच सौ रुपआ ले के जाय छै य पाँचग सामान खरीद के चलै छ
पहिनेै ला ठीक छै ने नान बेवाजा ने कसे बाहर र जाय ला ऐसे ठीक छै ने कि
ठ
व लूजर पैंट मिलै छै निनानबे आर में अहाँक
हँ मिलै छै लूजर पैंट भी मिलै छै ी शर्ट भी मिलै छ अनेक प्रकार के सामान मिलै छै बाजार मे चलै छै ने हम खरीदबा देबे छ जहाँ जाइ छ ने पैसा लैके तऽ केना होइ छै पाँच हजार रुपया ले के जाय छै त मोन करे छै सब सामानो ले के छ चलइ छै आओ
अहाँ कितना नीक नीक रहै छी वाह एहाँ तऽ आ मने इनी नाने बाजार न छै लेकिन डेढ़ सौ बाजार छै डेढ़ सौ मे सब सामान देबै छियै इहवा डेढ़ सौ मे पैंट देबैय छियै कुछो लेबे छै डढ़ सौ अथि टिफिन कुछो लेवै छै तऽ डेढ़ सौ लेवै छै रुपैया
डेढ़ सौ मे काम मिले छियै डेढ़ सौ बाजार तऽ त हम ना देखले छियै हम आज तक
नहि इहवा छियै डेढ़ सौ बाजार
डेढ़ सौ बजार तऽ हम न देखै छी घुमबै छी हमरो
ठीक छै अहाँके चरू पचास गो रुपआ ज्यादा लेबे छियै लेकिन डेढ़ सौ बजार नाम छियै
अहाँ तऽ उहाँ पे बाजार बहुत घूमे छै जाइ छियै तऽ टी शर्ट खरीदलेव छी लूजर खरीदलेवे छी
आ लेबै छी सैयगो रुपया लेबे छै सैय गो रुपया आ एगो सेैम्पूल उम्पूल देबे छियै कि न देबे छियै अहाँके
हँ सेम्पुल देबै छियै
काहेकि एक रुपैया उड़ै छियै न ओहिसँ पहिले नहि देबै छियै लेकिन ऑफ देबल चालू केलय छिये हँ हँ हँ ई तऽ अहाँ के अहाँ के ई त बात सही कहे छी लालीपॉप देवै छीयै या चॉकलेट एगो अठनिया देबे छिये चार गो आ पचस पचास पैसा वाला देबे छै दू गो ठीक छै मने ई काम ठीक छै काहेकी ओहिमे एक रुपैया उबड़ै छै तऽ एक रुपआ के कीमत न छै उहे सिम्पल चा सेम्पुले हम तऽ बढ़ऐ चीज माने छी सेम्फुले नहाय लऽ मिल जाइ छीए अहाँके कम कम कितना ल सामान लेे ले होइ छै अहाँ सेम्पूल
हँ हम त बहुत दिन पहिले गेल छियै आब सोचे छियै इधर जाए जाके टी-शर्ट दूगो खरीद आबै छी
हँ बड़ा नीक नीक देवे छियै लेकिन हँ ई बात छिये घर उर पर पहिने लऽ बड़ी नीक छै
ह गर्मी के मौसम मे नू सब नीक छै
ह ई त बात अहाँके सही कहै छै गर्मी के मौसम मे नीक छै एते जादा पेनहे चाही छै लूजर पैंट ऐसे ऐसे पेहनै छै कुछो कुछो पैंट
हूँ हम त खरीद के लाइल छिये त अभी तऽ तीन चार साल हो गेल छै अभी लऽ ओ पिनहे छै बहुत ही अच्छा छै जान बुझ के होली मे फराबा लेबे छिये का
हँ हँ ई त नियम छै एमे के नियम छै होली में फाड़ै छी का जाने कोन नियम निकले छी फरा फरोन्त कपड़ा छियै
हँ हम त बहुत चलाक छी बहुत पुरान कपड़ा पेन्हे छिये
हूँ
फाटल चिटल पहिन लेबे छिये
अहाँके भाउजी संगे होली खेलले छिये कि नहि खेलले छी
हँ देखै छी बहुत
नहि ऐ साल ऐह साल मने न खेलले छियै भौजी से एगो भौजी से खेलले छियै त उ कैंडे हो गेल छै छोड़े छै उ सब बात नऽ कहै छै
हुँ
ओकरा बाद तऽ उ भौजीये उ कही जाइ नहि पाबै छियै
भौजी नाराज छियै अब
ह ई तऽ बात अहाँके सही कह आर नया नया पौजी के खोजल जाइ छै कि नह
पुरान पुरान भौजीसँ से केना नहि चलै छ
चले यहाँ से बात करके काफी नीक लगे छै फेर समय मिलते तऽ अहाँ से बात करब
अहाँ से बात होके बड़ा नीक लगैत छै य हमरो समय मिलतै तऽ अहाँसँ गप स करै छियै ई धन्यवाद नमस्का
आने छै